नमस्कार
हू खा लैल छी अहाँके खा लै छी
खाना उना खा लै छियै कहै छी न कथि कथि खानामे खयले छी अहाँके
हम देखलिए छी रोटी सब्जी घी दूध दही पनीर इहे सभ खलियै यै अहाँके की खलियै यै
अरे बारा निज खैने छी
कियै नहि तऽ कर दै छियै अंडा खैले छियै रोटी खैले छियै चटनी खैले छियै आम के चटनी खयने छियै ईमली के चटनी खयने छियै पनीर खैले छियै चिकन खैले छियै मटन खैले छियै
उहू अहाँके भी बहुत नीक खाना खलिए
हू हम ओतिका नीक खाना खा लेने छी आइ काल बनल छै तऽ
अहाँके खाना पीना बनाए अबै छै
हाँ बनाबै अहाँ के आबै छी
हूँ हमरो आबै छी की की बना लबै छियै यहाँके
हियाके तऽ बना लेबै छी एक करैलाके सब्जी बना लेबै छी भणटाके सब्जी बना लेबै छी लौकाके सब्जी बना लेबै छी
आ के सब्जी कहै छी न कदू के सब्जी बना लेबै छी भंटा के सब्जी बना लेबै छी लौका के सब्जी बना इेहे सब बना लेबै छी अहाँ बना लेबै छी मटन बना लेबै छी कहे छी ने अंडा बना लेबै छी मछली बना बना लेबै अहाँके कहै छी ने की की बनाबै छी
हम भी बना लेबै छी चावल दाल सब्जीमे हर तरह के सब्जी बना लेबै छी लौकी के सब्जी बना लेेबै छी भिंडी के बना लेे छी करैला के बना लेबै छी ल ओर बनालेइ छी गोभी के बनाले लेबै छी झिंगुनी के बना ले छी घिउरा के बना लेबे छी ओर बनाबै छियै कद्दूके सब्जी खेले छियै अहाँके उहो बना लेबै छी ओर बैंगन का सब्जी बनाबै छियै इहे सब हर तऽ परवलके सब्जी बना लै छियै ई सब सब्जी बना लेब छी मीट मछली भी बना लेे छी खस्सी के मीट मुर्गा के मीट मछली भी बना लेते छै आओर अंडा भी बना लेबै छी
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज बनाबै छियै
उंहू ओर बतै ने अहाँके पढ़ाइ लिखाइ सभ नीकसँ चलै छी
पढ़ाई लिखाई सब तऽ ेक चलै छै
हमरो सब नीक सिखै छी ओर बतै ने अहाँके कस शेक्षा पढ़ै छी
ह तऽ पै छी नदी छी को छी
ओर बतै छी ने अहाँके सबसे नीक विषय कोन सा लगै छै
इ है लै इंग्लिशके किताब लागै छी नीक नीक
कोन हमर लए सभसँ नीक हमरा तऽ सभसँ नीक लगै छै इतिहास भूगोल ओर लागे छी पोलिटिक ओर लगे छी कि इकनॉमिक्स का आ हिन्दी काई ये सब नीक लगै छै
छियै
हँ ह्म चलै छियै कहाँ घुम चले छियै
ह
बच इ लोकोकी ै
र पार्क पार्क घुम छियै शिमला स्थ सै जापे
ओ गाँधी मैदानमे
हँ हमो भी घुमै छी बहुत जगह मोतिहारी मे हम तऽ घूमै छी सत्याग्रह पार्क घूम छी सियारक पार्क घूम छी नरेगा पार्क घूमे छियै गाँधी मैदान घूमे छियै मॉल भी घूमे छी
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक जगह मोतियारीमे घूमै छियै
पन हां खरे छियै
आ तार के तारी पी लै छियै अहाँके
हँ पी लै छियै बड़ा नीक लागै छै हमर नाम इंसन भेल ह बहुते नीक लागै छै सुनने में आबै छै जे अहांके छै काल उ बील जाइ छै ओहो
हँ दिल्ली त जाइ छियै
हू
हू घुमैल जाई छियै कामो से जाई छियै दुनु ह्म
ई तऽ ई तऽ चीज ठीक छै ई कामो कर लेबे छी एने घूमियो लेबे छी न
हूँ
हँ इहे त काम ठीक छै आब मुना सरजी के बताबे छै ने कुछो बड्ड
ह बहुत मार मारै छै पैंट मे मुता मुता
हँ ई त समझै छियै ओ मने ओ अपन बुढ़ारीमे हइ नु बुढ़ारीमे खौफ लैका सबमे जमाके रखले छियै
हूँ
लेकिन दू सौ लेवे छै हाथ थड़थड़ा थड़थड़ा केे लिखै छै टेढ़ टराहि लेकिन दू सौ लेवे छै छै महिना
ह्म
इतना कोन मास्टर लेबै छियै
ह सही कहै छै मतलब बहुत ही महंगा लेबे छी अब
हय उ ओहै छै कथी पुरानका मास्टर छियै
हँ और बतै छी ने मतलब अहाँ के खाना पीना मों कोन कोन से खाना पीना बना लेबे ठीक
इहाँ तऽ बना लेबै छी बना लबै छी भिंडीके सब्जी बना लेबै छी करैला बना लै छी अंडा बना लेबै छी चिकेन बना लेबै छी मटन बना लेबै छी आरो कहै छी न हउ अंडा बना लेबै छी मछली बना लेबै छी इहे सब बना लेबै छी अहाँके कथि कथि बनाबै छियै
हूँ हम भी बना लेबै छियै ओ चिकन मटन बना लै छियै खस्सी के मीट बना लेबै छियै मुर्गा के बना लेबै छियै चावल दाल सब्जी बना लेबै छियै हर तरह के सब्जी बना लेबै छी आओर बतबै छी अहाँके बर्तन मांजै छी
हाँ बर्तन मांजै छी हँ या तऽ बर्तन मजैत छी कटोड़ा मजैत छियै तसला मजैत छियै बाल्ट टी मजै छियै सब मज लेबै छियै अहाँ के मजै छियै इ सब
हँ हम हँ मतलब ठीके लागै छै माताजी घर पर नहि रहै छियै न तऽ हम अपने खुदसँ मज लेबैत छियै
छ तऽ ई तऽ मने काम ठीक छै तऽ माता जी नहि रहै छी तऽ मौज लबै छी तऽ भारी अच्छा
हूँ प छै अहाँके मज लेब छिये कहै छी आम के सीजन रहे छै तऽ अहाँ के आम उम तऽ खाय
छै ब छै किष्नभोग़ खयले छी जारदा खायले छी गोडा आम खैले छी दशहारा आम खयले छी अयसन बहुत आम के नाम छै लेकिन कहे नामे हम नै गिना पा रहल छै अहाँके आम के बगीचा छि
क हूँ आम के बगीचा छियै हमरा हमरा तऽ बहुत बगीचा छै
कापी कऽ के सिरीयल देखय छी ह आम के बगीचा छै आम नहि हम रोपले छियै जरदा रोपले छियै ओर बीजू मालदेव बम्बई किष्णभोग आओर बीजू डालमा यही सब रोपले छियै
अहाँके नीक नीक छियै
हूँ आओर बतैए ने अहाँके मतलब पौधा उधा रोपले छीये कि नहि
फूल मे रोप लै छी गेंदा के फूल रोप रोपे उड़हुल के रोपले छियै आओरो सूरजमु रोपले छियै दशहरा फूल रोपले छियै आ गेंन्दा के फूल रोपले छियै गुलाब फूल रोपले छै तुलसी फूल रोपले छै इह सब फूल रोपले छै यहाँके बतल
हँ हम फूल के पौधा बहुत लगा ले छिये छत पर मे हम तऽ लगेले छी गुलाब के फूल अड़हुल के फूल कनेर के फूल सूरजमुखी का फूल चम्पा का फूल चमेली का फूल आओर रोपले छियै हम कनेर का फूल ई सभ लगेले छी
अहाँ तऽ बड़ा नीक नीक पेड़ पौधा लगेले छियै
हू चलिये अहाँ से बात करके काफी नीक लगै छै समय मिलै छै तऽ हम से अहाँसँ अहाँ लग फोन करि कऽ बात करैत छी
तभिए आओर समय मिलतै तऽ अहाँसँ गप सप करै छी धन्यवाद नमस्कार
नमस्कार
पट